आवाज जा रही
इ हँ ठीक छै अपन बताउ
अपनो ठीक अछि आवाज जाइए ने साफसँ
जी जी आवाज आबै अछि
अच्छा खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
जी खाना भऽ गेलै अहाँ सभके भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ
हमरो सभके भऽ गेलै की बनल छलय
रोटी सबजी बनेने छलहुँ
अच्छा किछु विशिष्ट कि नहि ओहिना
बस ऐसे रोटी सब्जी
अच्छा अपना सब दिसके तऽ मिथिलामे खेनाइएके बहुत छै
बहुत छै
बहुत तरहके खेनाइएसभ बनैत छै
जी
खास कऽ कऽ तरुआ जे छै अपनासभके
उ तरुआ तऽ फिक्से छै नियमे छै
सब अपना सब के मजाक उड़वे छै जे दूबो के नोच के जे तरुआ बना तै तब ब्राह्मण सभ खा लेत
अच्छा हँ ओ तऽ मजाक तऽ बने गेल छै जी
तऽ से छै तऽ एखन तऽ कन्ना पात अहाँके बड् सुन्दर भेटैत छै
जी आ तिलकोर के पात एके तऽ तरुआ तऽ जवाबे नहि छै
जवाबे नहि छै कन्ना तिलकोर पात छै जे अहाँके बारहो महीना भेटत
बारहो मास से बात छै
आर ई अहाँके कन्ना पात कौआ पात ईसभ अहाँके एखने टा भेटत इएह टा समयमे
सीजने परे भेटे छै समय से नहि भेटे छै
दू तीन महिना भेटत एखन बरसा बरसात के समय मे ओ अहाँ के होइ छै आ तकर बाद फेर पता नहि अपने आप अहाँ के हटि जायत आ फेर अपने आप भऽ जाइ छै ओहि ले किछु कर नहि पड़ै छै अपने आप अहाँ के सभटा भऽ जायत तऽ हमरो सबके तऽ कन्ना पात खूब होइया कौओ पात भेल ओ सभ अहाँके तरुआ तरु तऽ पूरा फुलि जायत जेना तिलकोरा पात नहि फुलि जायत
हँ हँ जी
फुलि जायत एखन अहाँ के ई जे होइ छै ओल ओल के गोभी
कोन हँ जी
ओकर जे गाछ होइ छै ने तऽ ओकर जेहन ओ एकदम फुलायल नहि रहै छै पात नहि लम्बा सन के निकलै छै पूरा सुक्चर ओकरा गोभी कहल जाय छै तऽ ओकरा तरूआ तर के झोर कैयल जाइ छै
अच्छा अच्छा तरुआ तर के छोर कल जाइ छै ने
ओ अहा के एतै निक लागत जे ई सब अपना सब के भोज मे नहि छै विशिष्टता ओकर जे ईटा भेलै जे भोज में कऽ रहल छी से वाला गप नहि छै अपन जेनरल खेनाई मे जे ई होय छै से बहुत नीक अपना सभक प्रसिद्धे छै
बहुत प्रसिद्ध छै बहुत जगह
ऐ जे ओलक गोभी के तरकारी बनल ओले बनल तऽ ओले बड़ तरहक बनल ओल के सन्ना बनल ओल के चक्का बनल को चक्का तर कऽ झोर बनल तकर बाद सँ फेर अहाँ के ओलक बड़ी बनल
ओलक तऽ तरुओ बहुत नीक होइ छै
तरुओ बहुत नीक होइ छै तरुआ तर के झोरो नीक होइ छै ओ नाहो झोर खायब तऽ सेहो नीक होय छै
जी
तऽ ओलो अपना सभक तऽ बड़ विशिष्ट मे नाम छै तऽ ओल के छै जे अहाँ के जेनाकि बरियातियो सबके देल जाइ छै ओल
जी
दन में ओल के बहुत छै तकर बाद से सब किछ में मुुंडन उपनयन जे तरहके भोज केलै
हँ ओल तऽ पड़बे करैत छै
ओल पड़बे करत अहाँ के आर एहिमे की कहै छै श्राद्धो सब में ओल जरूरीेए छै
हँ चटनी बनबे करै छै
चटनी बनबे करत आ ओकर जे होइ छै ने पूजा तहिमे ओल के तरकारी बनबे करै छै
बने पड़ै छै ठीक से नियमे
तऽ ओहि में छै जे ओल केरा ई सभ सब मिला के तरकारी बने छै अनदिना ओल केरा एक में न मिलल जाय छै अ श्राद्धे वला मे एहन होइ छै बड़खी तरखी में जे बनै छै ताहिमे छै जे अहाँके ओल ओर केरा मिला के तरकारी बने छै सबटा एके मे मिल गेल ओहि मे तरकारी भए गेल जे बनबै छै से तऽ दुआरे अपना सभके ओल जे छै से शुभ अशुभ सभटा काजमे
दुनू काजमे सभ काजमे पड़ैत छै
जरूरिे छै आब तऽ एहन भए गेले जे अहाँके बारहो महीना भेटै छै ई तऽ छै ने कि जे एखन भेटल नहि भेटल आब सभकिछु बारहो महीना भेटैत छै
सभकिछु भेटय लगलै बारहो मास आब जे अहाँ त देखियौ ने अहाँके सभकिछु मिल जायत सामने ई मे ऐना नय छोरअ परय छै
हुँ सभटा चीज अहाँकेँ ताहिमे अहाँके ओ कहैत छै जे भादवक ओल राजे खाय कि चोरे खाय
अच्छा
भादव मे अहाँके बड महग रहै छै ओल तऽ राजे खा सकैत छै आब तऽ सभ कीन कऽ खा सकैए पहिने कहल कहबी छलै जे राजे खाय कि चोरे खाय
अच्छा
अपन सभके चोर तऽ चोराक खाय लेतै
कीदी हब
ओकरा तऽ कोनो पैसा लगतै ने आ राजा राजे छै तै खा लेतै
हुँ हुम्
आ बाँकीसभ तऽ नहि खा सकैत छै
अच्छा अच्छा
तकर बाद फेर अपना सबके दिस माछ के बड छै रंग बिरंगक माछके छै
जे भ ब छै
ओकर बहुत छै भोजमे जेनाकि अहाँके सातटा से कम तरकारी बनबे ने करत
कम बनबे ने करैत छै ओहिसँ बेसी भऽ जाइत छै लेकिन कम नहि बनैत छै
कम ने भऽ सकैया ओ जे पूरियो तरकारी दियौ खाय लए अहाँ ब्राह्मण के ते मे अहाँ के सातटा तरकारी जरूरे अछि आ ओना कि बर जे अबै छै जमायब बड़की जमााय जे जमा रहले नवका रहते तैयो पुरना तैयो हुनका नओटा स कम तरकारी ने देल जाइ छै ताहि दुआरे ब जमााय कऽ कहल जाइ छनि हिनका नोतिमना भेटले हँ
अच्छा अच्छा
तऽ नओ टा तीमन हुनका जरूरी छै ताहिमे नओ नतिमनमे अहाँ जे सब दिये माछ दियन ओलदियन अरकोंच नहि पड़ै छै जमाायके अरकोच आ करैला नहि पड़ै छै
अच्छा आरकोच आ करैला नहि पड़ै छै
कियाक तऽ ओलो नहि पड़ैत छै कहै छै ओल जे देबै तऽ ओ कबकबायल रहताह तमसाह भ जेता जमाय तेय दुयारे जमाय के ओल कोच करैला ई सब चीज नहि देल जाय छै आ बकी की अहांके जते तरकारी छै स तर स तरकारी दिओन नौटा हुनका नओ टा सचार लगै छनि पूरा फेर अचार के सचार लागल अचारो हुनका पाँचटासँ कम तरहक अँचार नहि दियौनि जमााय अयला हन
अच्छा अच्छा
आसन आसन दियौन बैसे ले इ ने छै जे खाली पीढ़ी पर की चादर पर अहाँ बैसा देबनि हुनका आ से नहि छै हुनकर खाय कऽ तऽ हुनका की छ नव जमााय जे साइर सब रहै छथिन तऽ आब तऽ ओतेक मजाक नहि होइत छै पहिने होइत छलै जे ओ की करै छलै ने खपटासभके फोड़ि कऽ ओ नहि कोहासभ होइत छै ओकरा सबके फोड़ि क ओ आसन के तर मे दऽ दियौ तऽ ओ की भेल जहाँ केओ पयर देथिन केओ बाजय लगै छले कुरकुटा जाइ छलै तऽ सब हुनका मजाक उरबै छलनि जमाय सबके ओ सब तऽ खैर आब उठि गेलै ओसभ तऽ रहलै हन नहि
अच्छा जी जी
तऽ सेसभ होइ छनि ताहिके बाद हुनका दही मिठाई ईसभ तऽ जरूरिे छनि
हू जरूरीए छ ई सभ तऽ विशेष छ
पायस बनल पायसो जरूरी छै तकर बादसँ गोटा जरूरी छनि जमाए कऽ गोटा देले जाइ छै
मिथिलाके जे छै ने से बहुते नियम आ विधि व्यवहार छै
बहुत आ पहिने की छलै ने जे अहाँके कहै छलै जे सावा सेर चाउड़क भात देबनि जमाए कऽ तऽ पहिने तऽ बडड गोटा खााय बला रहलै तऽ ओ अहाँके खेलक छोड़लक आ खेलक बड़का बड़का बाटी मे भर के तरकारी देलक आ ओ दऽ के अहाँके पूरा भेल आब तऽ के खेती ऐठि
हँ स बात छै
अठि तऽ कोइ खेतै ने कनिओ नहि अठि खाइ छै तऽ आन्न सड़ि कऽ कतयसँ ऐ जेतै आब तखन तऽ आ सवा सेर के भात के बनौत पूरा परिवारो मिलके जे बनायब तैयो अहाँके सवा सेर भात नहि बनत
नहि बनत सहि बात छै
ओते तऽ कोइ खाइ नहि छै आब पहिने जेकाँ तखन तऽ आब सीमिते मे देल जाइ छनि हुनका
अच्छा मतलब पहिले नियमे छलै कि सावा सेर के बोनबाक छै
नियमे छलनि ओ नवका जमााय छथि तैयो आ पुरना जमााय छथि तैयो एना कऽ भात गोल लागल अ चारू कात पहिने बर्बादी सभ बेसी करैत छलै ने
अच्छा
चलतै लेकिन ई सब बर्बादी छलै आब की छै ने आब जे जमाओ अबै छथिन तऽ ओ कहै छथिन दू टा से बेसी तरकारी देब तऽ हम खेबे नहि करब के तुनका खेले नहि है तन खेथिन कत सँ
खेथिन कतऽ सँ सही बात छै
अहाँ देब तऽ दऽ दियौ हमसभटा छोड़ि देब
अच्छा
तऽ ओ गेलै नव मे देल जाय छै तैयो बियाह कऽ के अबै छै तखन तऽ ओ खाइत आ नहि खात दू टा तऽ नहिये देबनि हुनका तरकारी तन हुनका तऽ नओ टा एगारह टा पुराइए दै छियन ओना आब जमा तऽ छलै जे रोटी मे चारि टा दियऔ ने भात मे नओ टा दियऔ दिऔन
अच्छा एतेक नियम छलै
नियम छै अपना सभके जमायके लेल छलै समध कऽ छलै छः टा दियौ
अच्छा सेसभ नियम ने कि समेघ कऽ छओ गो
छओटा हुनका आब तऽ समधो के न टा एगारहटा द देल जाइ छै हुनक छ एटा नियम छलैन छ टा तरकारी ओर आहा हुनका जे दालि भात जे देबनि आ बेटियो तऽ बाप नहि खाइ छलै बेटा बाप खायत बेटी बाप नहि खाइ छली जाबे हुनका ओतय मूड़न उपनयन नहि भैत
अच्छा
ती माला होइ छैय तकर बादे अहाँके ओ खेतै बेटी के बाप नहिने तऽ बेटीक के बाप अहाँके हुनकर घरक अन्न नहि ग्रहण कर दय छै बेटी घर केँ
अच्छा मिथिला के जे छै ने से बहुतेक विधि व्यवहार
बहुत तरहक छै
बहुत तरह के नियम छै
आ खेनाइ पर‌ ततेक जोर देल गेलै ने जे अपनासभके खेनाइएमे एक एकटा बच्चाकेँ देखियौ ने ओहो अहाँके एक एकटा चीजके कहत कि एकरा एना बनाउ एकरा ओना करू
सही बात छै
आन जातिमे अहाँ देखियौ एह सभमे मारबाड़ीसभ करै छै पूरी आलू दम बुनिया रसगुल्ला दही तऽ ओकरा सभके चलते नहि छै बाप रे भोजमे खूब प्रशंसा हुनका ओतय बहुत नीक भोज छलै
अच्छा
अपना सब ओ तऽ आलूदम आ पूी देते तऽ दोसर दिन ओरा दुहार पर कोई पैरो नइ देते
ई बात सही छै आलू दाम त ओना कोई जल्दी घर मे बनबे चाही ने छ खायबे ने करे चाहे छी य भोजमे कत से
भोज में कत स एतय? मिथिलामे एखनो जे छैय जलखाइयोमे दैय छैय अहाँके चारि टा तरकारी पूरी दही एकटा मिठाई अहाँ लड्डू दियौ या जे दियौ। एकटा मिठाई अहाँके दैेयही पड़त आ भोज मे तऽ पाँचटा मिठाई सब अपन अहाँके चलबे नहि करत। तऽ अपनासभके तऽ बरबादियो छैय। बर्बादी नहि छैय से गप नहि छैय। पाँचटा मिठाइ देबै तऽ आइके जमानामे पाँच टा मिठाइ के खेतै?
कोइ नहि खाया चाह छै